हँ सखी की हाल चाल छै
बस सब नीक छै अहाँ अपन कहू केहन छी
बस हमरा आरके भी सभ नीक छै
आ अहाँ कतय छियै अभी
हँ हमरा हमे तऽ तनि अपन मौसी घर आवल छियै
अच्छा घुमय फिरैके प्रोग्राम छै कि गर्मी छुट्टीे छै कि
छुट भऽ गेल ने तऽ ओही सोचलियै तनि बचपन के घुमा फिरा देब
ओ तब तऽ बड नीक काज केलहुं मतलब अपन के अहाँके एक बार अ नानी घर के न दादी घर के सीधे मौसिय घर के ढाबा डाल देलियै
जल्दी दूर छै ने मौसी घर तऽ जल्दी मौका न मिलै छै दादी घर नानी घर तऽ नजीक छै कखनिियो कखनो जब अह म ा भेटइ तब तनी चलि जाइ छियै
सही बात लग मे रहै छै तऽ ओहे ने होइ छै के आदमी त कखनो मौका भेटल तऽ अह घूम घाम के आबि गेले नहि नीके कलहुँ तऽ अहाँ कब एलियै एतऽ कबसँ बच्चा सबके छुट्टी छलए
तऽ पन्द्रह बीस दिन भऽ गेल तऽ पन्द्रह दिन नानीके घर रहल रहलै आ ओकर अर बाद कल है जो की मौसीक
आब गेलियै अच्छा अच्छा तब त तेल तब तो अहाँके हम डिस्टर्ब नहि ने केलहुँ हँ
की कोनो बात नहि यहाँ आर तनी एक महीना भऽ गेल ने सवा महीना हमरा मौसी के बेटीक के बतायल रहियौ ने
अच्छा हँ अच्छा बियाह भेल छलै जे हँ
तऽ ओ आरे सवा महीना भऽ गेल तऽ ओहि मड़बो हिलायके आज रस्म रहल छै
अच्छा अच्छा अच्छा तऽ ओहो बहिन पहुँचल छथिन की
नहि जकर बिियाह भाय ओ नहि पहुँचल छै ऐस नहि हो पीछे ही न न बिहाल बहिन न ऐस नहि तनी हँ हमरा अरे पाँच गो सु घिल मिल करके आर सिन्दूर उदूर टीक के आार बाद फिर तनी खीर दल पूरी सब्जी उब्जी बनाय
अच्छा ओ कोबर पूजा कोबर पूजाके ने
हँ हमरा आर घर देने मड़वा हिलाय के रस्म कहै छियै ओ र
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
भनावलाा
अच्छा
हँ
तब तो अहाँके दुनू काज भए गेलै ने
दुनू हँ आ संजोग भेल किछु सवा महीना पे पहुँचलियै
त हँ हँ हँ सहीए केलिए हँ हँ ह तो मौसी घर रहके के भी लम्बा प्रोग्राम अछि
न दू दू तीन दिन मे चल जाय वहाँ भी काम लगल छै ने घर आर मे तो अब एतना गर्मी मे
हँ कतहु हँ कतहु रहै से तऽ प्रो नहि नहि आ कतहु रहै से तऽ देखियौ आइ काल्हिके जे लाइफ स्टाइल छै से ओकरामे कतहु रहियौ तऽ कनी दिक्कते होइ छै एने तो परिवार से मिले के ऽ मन करबे करै छै छै लेकिन हँ कतहु रहैमे दिक्कत होइ छै तऽ किया अहाँ ओतअ आइब गेलियै तऽ एतय किया नइ आबै छियै आउ न एतहु आँ एक दिन लेल एतौ आबू
सही बात छै
हमरा लगमे कििया नहि आबै छियै
नहि तऽ अहाँ अहाँर लगने भी जाएब तनी फुरसत होबे दऽ अभी तऽ
अच्छा मतलब ई ई गर्मी मतलब ई गर्मी छुट्टीमे अहाँ अपन
हमरा ना ना नइ नइ देब देब सखी कैसे न देब अभी ना अभी हमरा अर घर मे एगो बियाहो छै हमर चचेरी ननद के ऐक्कीसे तारीख के बियाह छै तो हमरा के वहा पहुँचे के न पड़े पहला बड़ पुतोह भायल
अच्छा अहाँ बड़ भ तोह भेल
हँ
तब तो अही के सब कुछ करेके पड़तै ह बचकरी अही बनेै छियै कि अही बचकरी बनेै छियै की आ ऐसे से कहलहु कि अहाँ आहाँ अहाँ मोसी घर तऽ हमर घर से कनिक नजी दिके छै ने लगे मे पड़े छै हँ हँ रास्ता छै हँ हँ हँ हँ तऽ हम सोचलहु कि भाय मौसी घर आबि गेलियै तऽ कनिक हमरो घर घूम फिर करके चल जेैतियै यऽ कम से कम बच्चा सब एहो मौसी से भेंट कर लेते या
नइ तो तनी अब अबरी अब की मौका मिले न तब
अच्छा अच्छा ठीक छै त आहाँ समय नि निकाल कऽ आ एक बेेर हमरो घर आबू
हँ
ठीक छै
एकदम एकदम जरूर आओर अच्छह सखी अहाँके कार्या के काज भेटाइल छै
हँ हमरा भेटल अइ आ अहूँके भेटल छै की
प्रारो के भेटल छै तो अभी तो हँ हँ हँ अहाँ हमे हमे हमे करै छियै ओकरा आर मे न तनि मिथिला आर भाषामे बात क गप करैके काज छै
अच्छा हँ तऽ मैथिली भाषामे तऽ गप्प करबे करै छियै तऽ किया नहि हम करबै ओकरा एते हमरो टाक्स भेटल यऽ ठीक छै नय तऽ हमहु केयले छियै ए आब अभी पूरा नहि छै भेल लेकिन हम करै छियै आ हमरमे तऽ कनि पैसो हमरा भेटा गेल मतलब क्रेडिट
हँ अ अरे ई तो बड़ी नीक बात छै
हँ से से तऽ हमरा कार्य के काज बड्ड नीक लागै छै कि जतेक अहाँके पाइ के काज भेल छै ओतेक पहिला पाइ आहाँ के दे देत
बीच बीचमे क्रेडिट कर देब
हँ हँ हँ मतलब अहाँके जतेक कार्ड भेल ओतेक ओतेक टाका अहाँके एकाउंट मे
वाह मने पचास पचास टका के काम भेल तऽ पचास टका क्रेडिट कर देलक अ सौ टका के काम भेल तऽ सौओ टका क्रेडिट कर देलक से बात न वाह ई तो बहुत बढ़िया बात छै
हँ से से तऽ हमरा काज के काज लागै छै न मिलै छै तऽ हम जेते सब काज छोड़ि दै छी लेकिन पहिले कार्यके काज निपटा लै छियै तखन हम दोसर काज मे हाथ लगबै
सही बात हइ सही बात छै ई भी हमरा आरो कते निक तऽ फर्सत निकालके काजके करैके चाही ताकि हमरा आरोके किछु पाइ भेटा जाय काहेकि हम तऽ सोचलियै कि तनी घूम फिर के अस्थिर से काज करब लेकिन ना आब हमरो तनि ध्यान पर भऽ गेल तब मोन प गेल तब हमहहुँ तनी एरा के
हँ नहि आ देखियौ जब काज भेटल यए तऽ किया अहाँ मटियाबै छियै अहाँ करिए लिअ
हँ नहि नहि नहि ई ई आर ठीके हमरा आरके अ मोन पुरा देले छियै त तऽ हम कामके पूरा देब
हँ हँ नहि कर लियअ कर ले तऽ अहाँके नीक रहत देखियौ काजके की छै ने काज कर लेबै फिर एकरामे कनिक लिमिट समयो ना देय छै फिर समय खत्म हो जाइके बाद अहाँ केना करबै करबो करबै तऽ ओकर
हँ हँ नहि नहि ठीके कहै छियै अहाँके ए सब से की एकटा बात तऽ हमरा आरके तऽ बात होइ छै तऽ तनि हमरा आरके तनि याद दिला मोन पुरा दो कि अहाँके मड़बा हिलाबैके जे रस्म होबै छै बिध विध होबै छै और मे तैसे की करय जाइ छै
ए देखियौ बहिन हम सबमे तऽ बेटीक के बिियाह मे मरबाने ने गड़बै अछि छै हमरा सबके मिथिलाञ बच्चा सब मे एक बेटी के बियाह मे मड़बा नहि बन्धाइ छै खाली बेटा के उप उपनयनमे मड़बा बन्धहाइ छै आ ओ साल भर तक मडवा ओने रहै छै आ फिर अहाँके मोन कयलक अ ओकरा ह काहेकि हमर जे ओ बनै छै मड़बा ओ एकदम घर जकाँ बनै छै ओकर जे टाट लागै छै ओ मे जे छपर छराय ओकरा मे पूरा बाँस के पतला पता पतला पतला पतला दाढ़ी सब दऽ कऽ आ ओकरा बड्ड सुन्दर से एकदम कर दै छै कि पानियो पड़त तऽ अहाँके एको बूद नहि टपकत नी छैे एहन छप्पर छाड़े छी हँ
बाह
तब तऽ ए से हम ओ मड़बा जे छड़ाइ छै ने तऽ ओकरा साल भरि तो त की जब तक जब तक ल रहै छै तखन तक छोड़ दै छै ई मर ा हिलाबे के हम सब मे रसम न छै ई कोहबर रीपे के जे रसम रहे छै से हमरा सब मे छै चाहे लड़का के हेतै चाहे लड़की के हेतै पाचटा सोहागिन मल के आ ओहि दिन दूध से अचारा से नीप देय छै छै आर उ की कहे जा छै कि ओकरे में मीठा के कनिक ओते बैस क आ पाँच गो सोहागिनसँ अहि ब त ज रहै छै से सब बैस क्य आ खाइ छथिन ओतय खीर पुड़ीओ नई खाली क्षीरटा खिलाबै छै
अच्छा
हँ बकि ही मरब के हमरोगमे नियम नहि छै
ओ हमरा आर घर तऽ छै मने लड़कियारो मे हँ मरबक
हँ बहुत सभमे रहैत छै हँ कि मड़बा जेकरामे बन्धाइ छै से सवा महीना बाद मड़बा के चारो डंटाा क हिल आ ओकरामे दलपूड़ी ठीक के कन भोग लगा दै छै आ तखन सबकें प्रसादी जेका सबके बैन्ट दे छै आ ओकरा मे पाँचह गिन बैस के खा लेलक उहि पर आ बांकी सबके बाँट दे छै हँ हँ हँ
कटा देे वैसने हमरार घर परी होल छैा हमरा तनि तनि बिसरा गेल गेलिय थोड़े तनि बात
अच्छा कोनो बात नहि अहाँके तऽ शादीके बड्ड भोज भेटाइए तऽ किया अहाँ बिसर छियै अ अहाँ त जब देखियौ तब भोजे खााय छियै
हँ सखी बात तऽ सही छै छै यहाँ के लेकिन तनी तनि कखनो कखनो ने उमर भ गेल ने तनि पर परिवार बाल बच्चा में एतना मन मियाज
नहि सखी एहन नहि करियौ अभिय से अहाँ बुढ़ा जेबै तऽ केना काम काज चलत अहाँके लमहर परिवार अछि नहि नहि अहाँके एतेक लमहर परिवार अछि छै कि जब देखियौ तब विआहे शादीकें होइ छै तऽ अहाँके तऽ सब नियम देखले अछि हँ ई कहियौ कि कन कनिक नियममे देखियौ नैहर ससुरार मे भी कन कनिक नियम चेंज हो जाइ छै हँ हँ अरे कोनो दिक्कत नहि ओतना लेल कोनो प्रॉब्लम नहि कोनो विधि करबै तऽ बियाहे ने भेल
सही बात छै खाली एगो सुिन्दूर दानर साथ फेरा के रसम ने से हो
हँ कन्यादान होइ छै फिर सिंदूरदान छै फिर कहियौ कि
अ सखी हेलो तनी हमरा आरके ने एगो कोल आबै छै तऽ हमरा तनि
हँ हँ अटेंड करियौ ने हँ हँ दोसरके कॉें करियौर हम क करै छी बादमे ठीक छै बहिन बाह बाय बाय ह हँ
देख ह इस तरह से हम लिख दए है इसी से रिलेटेड जैसे हमको तो मता मिला है जिसमे ये काम बहुत अच्छा है घर बैठे इसमे कुछ आमदनी होत हेलो क इसमे खुछ आमदनी हो जाी ह इस